हेलो हँ की हाल चाल?
ठीक छै अहाँ ठीक छी?
हँ हमहूँ ठीक छी। अहाँ?
ठीक छी आओर चाय सभ भऽ गेलै?
चाय त हम नय पीबय छी बाकी पप्पा माँ सब पीलैथ।
अच्छा। आओर।
की सब होइ छय? कतौ आगा मे कोनो किछु भऽ रहल अछि की?
हम्म अष्टजाम भ रहल छै मास इ छय न अरदारा सब होई छै न। तहि दुआरे।
ओ
हम्म बारिश तऽ नय भेल हन लगैय मौसम हएत।
हँ ये भेनाइयो बड्ड जरूरी छै बापरे प्राण छूटै छै लोक के।
हू गरमी तऽ छै बापे रे बा तहन तऽ ई छै गाँव। हँ बौआ ठीक छियौ।
हँ आओर की सब होइ छय?
कहाँ किछो बस अहिना घुइम रहल छी।
अच्छा आय अहुँ घुमिए रहल छी।
ह
बाड़ी झाड़ी मे गाछ पात देख रहल छी।
अच्छा
हँ नेचुरल हावा नै।
हँ गाँवके तऽ इएह छय ने लाइटो कटि जाइ छय तऽ ओते महसूस नहि होय छैय।
नहि होइ छैय सही बात छैय से गावे टा मे सासुर मे नय।
हम सासुर तऽ सासुरे होइ छैय न। सासुर तऽ नामे देल गेलै सा सुर।
हँ ओ तऽ सुरे मे हरदम रहत आ ताल में।
हँ दुनू मिलाक।
हँ
ह सासुरमे सब क सेवा करैत रहिऔ ओहिसँ अहाँके खुश रहत। त कनि नहि करियौ देखियौ ने।
फेर अहाँ सन खराब केओ नहि अय।
नय। तहन त तोहर कनियाँ इ कहलकौ तोहर कनियाँ इ कहलकौ।
ओ कहलकौ हा। बिना बातो के जोड़ऽ लगै छैय कनिये- कनिये म भ जाय छैय। जे कनिया सब नैहरमे कहियो बदमाश नय रहैया सासुर जा के तते बदमासमे नाम भ जाय छैय।
हुँ से त भइये जाइ छैय ह। या फेर बाहर- बाहर पर रहियौ त ओकर कनि जादे वैल्यू देत आ गाँवमे रहियौ त
त कम भ जाइ छैय।
ह फोन पर बुझते माँ खेलियै त बड़ नीक हमरा सब त डेली फोन कैऽ क पुछैये खेलियै जहिया लगमे रहतै त।
हँ। से सभ चीज अहाँके इ सभ गुण भेलै।
हू।
इ सब नया- नया गुण छियै।
हँ से त छैय। हमरा त अथि मे की कहलियै। नय। नय माँ अथी भ कहै छलै कि ज समान
अच्छा किछो देखै लए।
हँ किछो कर, की कहलियै हमरा सबके।
लगमे पोखरि छियई कल दिसमे त गेट से ओतऽ जे बैसल रहु त कनि
बाप रे ओतुका हावा जे नीक अबैत रहै छैय।
पोखरि लग स न।
हँ पोखैर कात के जे घर रहत ओतुका हवा बहुत अथी होइ छैय ठण्डा। त लागत
हमर चारू कात पोखैर छैय बीचमे घर छैय।
हू आहाँके पोखैरमे माछो बड होइए नै यै।
बड्ड माछ पूछू नै। बंसी ल के जे बैस रहू त तुरत उपर खिचा जाय हेतै।
मारै छी कि नहि बंशी स। अहाँके होइए माछ मारल।
हँ।
हम रहिये कहलैथ हन इ जे अहाँके भ जायत न, हँ यौ किया ने हेतै बैसल रहैथ पाछुमे की मारलहु रेहू एक किलोके।
अच्छा एते पैघ-पैघ मारे छै। हुं-हुं बढ़िया रहै छै मारल होईया।
खुशी के तऽ ऐता नै रहलैन तुरत सबके वीडियो कॉल कऽ क देखा देलखिन देखी नै फूल कते बड़ टाके माछ मारलखिन हें।
हां।
आब हमरा सासुर मे सब अगला बेर से मने करय नै ठीके नै छुटल ऐ अ तहन देखियौ नै ओ खुशी से कहलखिन घर पर अ घर पर जखन आबऽ लगीए सब तै एकेटा गप्प कहे माछ-ताछ नै मारब। माछ तऽ हुनकर सबके मुन मे की भ जाइ छैन आश श्चर्य लगै यै, किछो चीज हम क नै सकै छीयै, गीत गाबै वला
हां। हां आ दोसर बात इ देखियौ नै
सब मत मैथिलीए गीत गाएब-गाएब कऽ तब हुनर होय के चाही हूं बुझल ऐ नै आबै छै गीत गाबै
आ ओ छलखिन तऽ ल ओऽ केऽ चैल जेता।
जे बजा लगतैथ ई बढ़िया छै नै भजन-कीर्तन